हेलो।
हँ हेलो।
आवाज हेलो।
हँ हेलो अहाँके हमरा आवाज नहि सुना द यए।
हँ हँ सुना दै छै।
पड़ै छै ने हँ कहू केहन हाल चाल अछि।
ठीक छलै अहाँके बदबू अहाँ केहन छियै।
बस हमहूँ नीके छी अहाँ केना केना हमरा याद करि देलियै।
हमे सोचलियै अहाँ भूल गेलियै हमरा।
अच्छा से से अहाँ हमरा कॉल करै छी।
हँ आओर सभ कहू।
अहाँके आवाज इतना उदास किया सुनाई देै छै किछु बात छै की।
नहि नहि नहि।
नहि हम सोचलो कि हम मार्केट से। तऽ नेटवर्क नहि छै तऽ अहाँके आवाजमे उदासी किएक छै आबि गेलै नेटवर्क तऽ ठीके छै अहाँके आवाज तऽ पूरा पूरा आबैए।
हूँ।
। अचछा आइ हम गेलहुं मार्केट। हम आइ गेलहु हँ। आइ बहिन ठाम छै कनि, हुनकर सास जे छलथिन ओ गुजर गेलखिने। बुझलियै से हुनकर छै काज छै, त ओकरे लेल हम, आइ काल्हि त रहै छै कि मायके से कप ड़ा आबै छै सेही ने पहिरै छै बेटा पुतहु सबसं।
हँ हँ सही बोललियै अहाँ।
तऽ हमर तऽ मम्मी पापा छथिन नहि दुनू स्वर्गवासी भए गेल छथिन। तऽ हम दुनू बहिने एक दूसरा। के? नैहर। के विध निभाबै छियै। हमरा किछु होइ छै त ओ बेचारी दै छै आ ओकरा किछु होइ छै त हम दै छियै, ओहने दुनु अपन निभाबै छियै।
नै नै ठीक करै छियै बहिन, नै ठीक करै छियै अहां।
नै देखियौ नैहर के कमी नहि होबाक चाही, देखियौ माय बाप के त कमी कोइ नहिेये पुरा कर सकै छै लेकिन कितनो छै त सर समाजमे त कनि देख
सही बोललियै अहां।
हां, त हम त सखी जानै छियै हम त कमे करै छियै, हम झुठ नै कहब अहांके, लेकिन हमर जे बहिन छै ओ त माइयो बाप से बेसी करै छै, हमरा बाल बच्चा के सोना चाँदी कान मे दै छै। फिर नाको में दै छै, पायलो दै छै, कपड़ो लत्ता दै छथिन, हां।
करे छै, हमर बहिन त करै नै छियै की कहब अहांके।
नै हमर बहिन बड्ड करै छै सखी, बड्ड करै छै, हमहुं जाइ छियै त एकटा कपड़ा से हमरा बिदागरी नै करै छै, हमरा दु-दुटा साड़ी से बिदागरी करै छै।
नै नै त हमर बहन के नै करै छथिन लेकिन हमर भाभी करै छथिन।
हां, देखियौ कोइ त हेतै ने कि हां अहांके करै छै।
हां, नै नै नै, लेकिन आजकल के युग मे एहन बहन मिल नै छै।
नै आ देखियौ बहिन त फिर भी रहै छै कि जकरा पहिल लगी करै छै आ कटबे करै छै लेकिन, जे अहांके जे जीजाजी छथिन ओहो हमर बाप जेकां छथिन एकदम, सखी। एकदम, कहै छथिन कोई एकटा लड़की छै लेकिन बड छोट छै, अभी साते आठ साल के छै लेकिन कहै छथिन कि हमर दुटा बेटी छै। एकटा हमर नाम ल क कहै छथिन, तब कहै छथिन थिन ओ पैघ बेटी छै आ ई छोट बेटी छै हम पैघ बेटी के केना छोड़ देबै, ओकरा जब जब हमरा से काज पड़त त हम ओकरा साथ त देबे करब, हम ओकरा छोड़बै नै
नै नै ठीक करै छथिन, त लेलहुं, कि सब लेलहुं बहिन।
लेलियै, ओ तीन टा दियादनी छथिन त आइ काल्हि नहि जानै छियै, फैशन मे छै कि आब सबके नैहर से सबके लेल आबै छै। हां त पिछुलका बेर जे हिनकर ससुरजी गुजरले गुजरले छथिन त हम ओकरा मे ने बहिन झूठ नहि कहबै हम खाली अपने बहिन टा के देले छलियै आर अपन बहनोइ के। बुझलहुँ हमरा नहि बुछल छलै। हँ लेकिन लेकिन, ओ जू द दुनु दियादनी छथि ओकर नैयर से तीनो टा के आयल छलैया।
ओ अहाँके नहि पता रहे ने।
नहि हमरा नहि छलै बुझ झल बहिन नहि तऽ देखयो हँ नहि। एकटा के देबै आ दू टा के नहि देबै? आ ई हो सकै छै?
नहि नहि बहिन एना एहन तऽ नहि होइ छै।
हँ तऽ तुरन्ते के करल छलैया? तऽ ई बेर हमरा देखल छलै तऽ हम की केलहु कि तीनो टा के एके जकाँ साड़ी लऽ कऽ
नहि बहुत अच्छा करलिय।
हँ तीनोटा के साड़ी आ जे तीनो मेहमान छथिन। बहिनोय जे हमर छथिन तीनो गोटा के एके जका कुर्ता लेे छियै, कनिक रंग दोसर दोसर छै। आ पजामा ह पजामा, गंजीक आ जे रहै छै आ एत ई पगड़ी बन्धाायके जे रहै छै एकटा अ की कहै छै? गमछी!
हँ नहि ठीक करलियै बहिन। एक रंग देलियै सभके।
हँ हँ देखियौ जानै छियै सखी हम जे ओकर ससुरारी जाइ छियै ने एहन मन लागै छै हमरा जे दुनू टा दियादिननी जे छथिन दुनू पैघे छथिन हमर बहिन छोट छै से जानै छियै दुनू एहन हमरा स्वागत करै छै कि लागे छै कि हम हुनकरे बहिन छी।
तब एहन ननदनी कहाँ मिलतै?
हँ ए जोति ई खा लियौ जोति ओ खा लियो आ जानै छियै जे अभी छोटका बेरु उनका बेटा के बियाह में गेल रहौं। से जनै छियै? हमरा पाँच के जी आलू के चिप्स आ अदौरी, चूड़ा आ तब ओकरा पर मुरही मिठाई, लाइ सबटा दे के हमरा बिदागरी देलखिन। कहियो ते ई कोई करे? छै आइ काल् । युग जवान मे बहिन के सस। ससारमे ।
ओ नहि ककरो देखै छै।
तब ।
आजकल जे महगाई वालला युग मे देख। कै छै कोइ ।
कोइ नहि। कोई नहि बहिन एक दूसरे के कोई नहि देखे ला चाहे छै लेकिन ओकर घर परिवार मे छै कि कोन केकर नैहर के छै से अहाँके पता नहि चलत । बुझलहु आ बालो बच्चा छै । हँ -आ जे हमर बालो बच्चा जाय । छै ने तऽ हुनकर जे बाल बच्चा रहै छथिन से हाथे- हाथ लोकले रहै छथिन । बुझलहु। हँ हाथे हाथ लोकले रहे छथिन कि हमरा दििया मौसी तो हमरा दअ मौसी एकदम- बेी । कटी सब के संगगे भी खेलत कूदत हम ओता केकरो ने खिलवे छिये न नहबे छिये सबटा बहिन सब मिल के नहेते खेते एकेटा थारी में बैस के सबटा दस बारह गो बहिीन छै सब एकेटा थारी में। खेत बुझियौ। कनिटा -आर हमरा। जे लागे छै बहिन लगबे करे छै हमर बेटी के बड मन लागे छै ओता कहे छै कि मम्मी चलो ने ये मौसी का ससुराल वाला ये- मौसीा घर जलना कियकि ओता तो राची मे जे रहे छै। नर बहिन ओ । तऽ रहै छथिन असगरे नहि रहै छथिन । तीन । ओतऽ हँ ओतऽ खाली चारि गो परिवार जे अपन छथिन हँ- हँ।
त वहाँ त यहाँ । सब रहेत त खातिर ने ।
आ नहि हमर बहिनो जे छथिन ने से नहि छथिन ई घरमे रहैवाला ओ काम काजी छथिन हुनकर चलैत छै ई -बुटीक चलैत छै। छै सिलाइ जेकरामे होइ छै हँ -हँ। से- से ने आब नहि मन लगे छै। छै सब । बच्चा स्कूल चल जाइ छै आ सब बच्चा। इकुल चल जाइ छै जयाजी अपन ड्यूटी मे गेलनि आ बहिन अपन चल जाइ छै बुटीक मे घर मे अकेले रहके की करबे ।
की करबै ने सही बोलै छियै अब यहाँ जाय त अपना घूम । फ त से भी घूमैके चाही ।
हँ ।
सब बतबू गर्मी छुट्टी मे गेल रहे की ।
नहि कतहु नहि गेल रहियै बहिन। किआकि देखियो अभी जाय छियै बहिन घर मे जेबे आ फिर बहिने घर से निकल क ससुरार जाय के छै त एकटा पूजा छै घर मे रुद्राभिषेक के पूजा छै। हँ तऽ त रुद्राभिषेक के पूजा छै तऽ। केना नहि अहाँ जेयबै? कनिक एकटा मकान बनल छै। नीचे मे बनल छलैया। आ ओकर ओपर मे फिर बन बनल छै। तऽ ओकरे पूजा मे जाइ छी बुझलहु।
नहि नहि ठीक कर ठीक कर लियए अ
एकरो काज मे हम नहि रह सकबै कियकि देखियौ एकर काज जे हम निपटेबे ने तऽ हमरो घर मे छै लागल पूजा के नजदीकी छै आ सबटा हमर मेहमान पहुँच जयथिन दू चारि दिन पहिरे।
हँ ई बात तऽ सही कहै छी।
हँ पीसी साफ सास से सभ जे छथिन से सभटा पहुँचथिन पहिरे।
ओ नहि नहि नहि ओहो हमही देने ठीक है।
तब देखैके काज छैहे? हँ हँ से से हम सोचलहुँ अइ ढेर दिन के बात नहि छै देखियौ पूजा पाठ हेतै रात के भोज सब छै भोज सबटा भेतै एक दिन आ रुक कऽ आ फिर दोसर दिन हम निकल एबे किआकि हमर मालिक के जाय के छै अमरनाथ।
ओ अहाँ भी जायब?
नहि नहि बाप रे गोर लागे छी हुनका महादेव के जब बुलाबा हेते तऽ हम तऽ जरूर जायब लेकिन अभी हुनकर बुलाबा हमरा नहि छै हमर मालिक एक बेर गेल छथिन कहे छथिन कि बड चढ़ाव छै अहााँ सब नहि चढ़े सक बै। बुझलहुँ आ ओ त दू बेर तीन बेर अहा के मेडिकल जांच होय छै। एतो से मेडिकल जांच कर
ह हम नहि सुनली एहिना गैली रहे देखैला।
नहि नहि सुन्दर तऽ बड्ड छै। अहाँके लागत कि हम दोसर जगह आबि गेलियै। स्वर्गमे एकदम सीधे पहुँच गेलियै एतेक सुन्दर लागत कि किछु कहे के नहि। किछु नहि वर्णन कर सकै छी। छी हम शब्द मे।
तब तऽ निक रहत तब
हँ बड़ सुन्दर जगह छै। से से जानै छियै सखी? हमरा दुनू ठाम के पैकिंग करे के छै बुझलहु हम दुनू जगह मे से ककरो अभी पैकिंग नहि केेले छी।
ह तब तऽ बड्ड काम छीय अहाँके।
बड काज छै। बहिन बड काज छै अभी जाइ छियै बच्चा सबके पैकिंग कऽ के रख देब आ फेर देखियौ मालिको के एक भी आई पी मे पैक करके रख देब कियकि देखियौ उम्हर से एबै तऽ तुरंते थाकल रहबै? आ ई इनका दू दिन रूक क तुरन्ते निक कल जेथिन आ दू दिन मे भी ऑफिस के काज रहत। से बड काज छै अहाँ। तब हम अहाँ से गप हम बाद मे करब बहिन। अभी हम नहि करब अभी हम काज मे फोसब ठीक छै ठीक।
ठीक छै बहिन गोर लागे छी।
हँ ठीक छै ठीक छै आनन्द रहू।